ठीक है सबटा अहाँके ठीक ठाक।
हँ हमूँ ठीक छी सबके एखन विदा केलियै ने।
सब अपन अपन कार्य पर गेलथि।
हँ अपन अपन काज अपन घुमथि हमरो तऽ भोर तऽ सएह होइ छलैया। काजे कर छलियै व्यस्त।
व्यस्तता भोर मे तऽ बेसिये भऽ जाइ छैय कनि अपन कार्य सब।
जते उते बजे के भोर के उठलू।
जाय बजे उठू ताय बजे से शुरू कऽ दियौ।
धोव निमक एकटा फारि लेले रही। एतेयसँ लऽ कऽ मुँह धोलहुँ। आ तकर बाद अचमन कुल्ला केलहुँ। आ तकर बाद से फेर लागि गेलहुँ हुनका सभकेँ चाह देलियनि जलखै देलियनि।
चाह ताह पी के अपन नीमक ठैढ़ से अहाँ करै छियै।
हँ नीमे के दाँतबनि से करै छी दाँतनक कीड़ा लागि जाइत छलै हेँ नीमक ततबनिसँ करैत छी।
करै छी नहि नीक चीज छै ओहो अपन
ह हमरा ओ बड़ा मंजन से नहि नीक लगे।
नहि निकल ग य
म नहि माला छै न जााो हए
फायदो छै अपन नीको छै खूब तऽ आब तऽ बड बेकाराय लगले हे।
हँं से तऽ बड़ बिकाय लगले ये बच्चा सब ते नीम से नहि करत।
नहि करत तीित लागत लेकिन नीक लड़इ होइ छै ओहि से आ यदि बच्चा सब करे तखन तऽ उह बड्ड नीक चीज छियै।
हँ
लेकिन बच्चासभ करबे नहि करत।
हँ बच्चा सबके तऽ अपन पेस्ट ब्रश सही सब तऽ करैय।
रंग बििरंगग आ ब्रश आनि दियऔ ओहि मोन खुश भऽ जाइ छै ब्रश देख के ओकरा सबके करैत रहत अपन।
सभके भऽ गेलै कभात
ह हमहु भोरे उठके अपन वएह काज सब केलहुं हँ बच्चास कुल गेल हे ई गत हे अपन
भेलल
कथेक
चबा
काज बात भऽ रहल छै आ अखन तक मे भऽ गेल आब आगू आब आगू जे हेतै से हेतै भोजन भात बनतै फेर बच्चा अयोतै खाउ पिउ फेर वएह बर्तन धो सएह काज मे लागल रहैत छै अपन अहाँके जलखै तेलखै भेलै? बाह तखन तऽ आयब आबखनस कोनो एखन तखन एहन काज तऽ नहि अ
ह
भोजन भोजन भात
वाह तऽ स सएऽ एकोटाके गप मोन पड़ि गेल।
केकर गप
आर बाकी ह्म चल के बाद ह त काल स य कनििक